की हाल चाल।
सब ठीक छै सखी, तू बताबा का हाल चाल छै।
हमरो ते सब हाल चाल ठीक छै और सखी भोजनके तैयारी हो गेल छै।
हाँ सखी भोजन के ते तैयारी हो गेल छै।
छै गर्मी के वजह से करय
तऽ सखी आओर बताउ
तब धुम मचाउ कि कि तैयारी भऽ रहल छै तोरा घरमे
हमरा घरमे तऽ आज समोसा बनै छै समोसा बने के तैयारी होबै छै हमर माँ ई आलू उसि
हँ आओर मैदा भी शानके रखै छै
सभ तैयारी हो गेल रहै छै सखि खाली भरि कऽ छानयके रहै छै तऽ अभी खायके मन नहि होवै छै इसीलिए न अभी छानै छै जखनि मन हो जाइ छै तऽ छान देब खालीब आ फेर सूत जाइब
जे बात करब की करब
का सखी का बोले रहै
बोले रहै छै जे बात ठीक कर सखी तऽ सूत रहल अच्छा
हँ सखी आज भी तऽ आओर भी तो काज रहैय के छै तऽ आदमी जल्दी सुतै तऽ जल्दी उठै
गरमीमे जाके परे धोना पड़ै। अच्छा सखी
हँ जैसन आदत बनाउ ऐसे तऽ हमहूँ बारह बजेसँ पहिले न सुतै छै
अपने बारह से ज्यादे देरी तक जागल रहै छियै ज्यादे क दिक्कत दिक्कत दूर तीन नवम्बर जाइ छै सखी
सखी एतना भी लेट तक न जगै के रहै छै इस सबसे स्वास्थ्य पे बहुत खराब खराब प्रभाव पड़ै छै सखी
जे तऽ बात ठीके कह सखी लेकिन तनि विद्यालयवला काम कभी कभी ज्यादे दे देबै छै घोट घोट के तनी जाग के काम पूरा करेला जाग जाग रहे पड़े छै
न तऽ काज कऽ काम काज तऽ सब ठीक छै सखी लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के भी ध्यान रखेके पड़ी ने जब स्वास्थे ठीक न रही तऽ फिर कैसे काम काज होबै
जे तऽ तू एकदम नीक बात कहला सखी लेकिन का करे तनी हो जाबै तऽ
आज कल के जीवन शैली सब ऐसने हो जाय के छै सखी आओर तो कार्यालय मे कार्य करे के बाद तो एही समय हो जाइ छै नओ बजे आदमी घरे ही आबै छै फिर
बड़ी ध्यान देबे के रहै छै हमरो माइ के तबीयत तैसियै खराब हो जाइ छै कल्हे एकदम कर बीपी उपी लो हो गेल छै
ओ सखी तऽ फिर कै
पानि मे नहा लेवल छै जे वजह से बीपी उ- की तनि लो हो गेल छै तऽ ओही तनि पानिमे छीट
अ - जरी अ- चिकित्सा से दिखवा दाए दवाई उवाई दिलवा दाए जरी ध्यान रख स्वास्थ के
हमर एगो बहीन आएल छै तऽ ओकरा तनि ओकर पापा डॉक्टर छै तऽ तनि ओकरा आइडिया छै की क चीज होल छै त ओहि तनि बताल छै कि अ-बीपी तनि लो हो गेल छै
ओ तब तो बड़ी
बड़ी सहायता हो छै फिर ठण्डा लगै हमर मम्मी के रात मे तऽ ओहि नीमबू पानि चीनी आ निमक घोर के तनि पिला दिअ छियै तऽ तनी राहत मिलत छै तऽ सुूतल छै तनि राति भर ढ्ंग
-खी की हम त्यौहारके एगो सुझाव दइ देबे छै अगर बीपी के समस्या होवे छै तऽ मुनगा के पत्ता के सिझा के ओकर पानि पियै से बीपी कंट्रोल मे रहै छै नियंत्रणमे रहै छै सखी तऽ एक एकबार ई भी उपाय करके देखै छै दवाइ दारू तो ठीके हइ लेकिन इ सब है जे घरेलू उपा-उपचार छै ते ए सब से कोई नुकसान न होवे छै तऽ एक बार कर के देख हेवे छै छै की ए-राहत मिलै छै कि नहि मिलै छै हमार पिताजी के भी बीपी के शिकायत रहै छै से डेली वही मुनगा के पत्ता के सिझा के ओकर पानि हमर पिताजी के देबैत रहै छै हमर माइ तऽ बीपी कणट्रोल रहै छै
जे ने एने तनी मुनगा के पत्ता ई सब न मिलल रहै छै बड़ी तनि दिक्क़त
हँ घरमे जब आदमी के बर बिमारी रहै छै तऽ घरेलू उपाय कोई ने कोई बताबे छै तऽ यही चलते आदमी के दिमाग मे रहै छै की अच्छा इ उपाय से इ चीज के रोकथाम होबै छै से खातिर हम तोहरा के बता देवल रहै छै ओन्ने नीम ओन्ने मुनगा के पत्ता मिलै छै की ना मिलै छै
पता मिलै बड़ी मुश्किल होइ छै न के पता मिलै छै
हमर पिताजी तऽ हमर घर के सामने मे जदि जगह छै मैदान छै से हमर पिताजी तऽ वही पेड़ लगाबै छै से बहुते बड़का गो हो जाइ छै आस- पास के लोगन के कोइो समस्या होवै छै से सब हमरे घर से मुनगा के पत्ता तोड़ के ले जाइ छै सबके मदद मिलै छै जे हँ
नहि तऽ मुनगा के पता मिलले बड़ी मुश्किल होइ छै एन्ने ना मिलै छै मुनगा के पत्ता
ओ आओर अ-मुनगा के पत्ता दाल मे बना दाल मे डाल के बनाबे से भी बड़ी नीक लगै छै सखी मुनगा के तो खैर बहुते फायदा होवे छै ओकर पत्ता के भी आदमी खाइ छै साग बना के तऽ दाल मे डाल के ओकर फूल के लोग पकौड़ी बनाबे छै सब्जी बनाबे छै आर मुनगा के फल के तऽ तू जानबे करै छै कही ओकरा सीटी बोले छै तऽ कहीं मुनगा बोलै छै तऽ कहीं सहजन बोलै छै अलग अलग इलाका मे अलग अलग नाम से जानै छै
तऽ हमरो देने ओकरा सह- -जन बोलै छै तऽ सहजन मिले छै लेकिन मुनगा के पत्ता कही न मिले छै
बड़ी विटामिन होइ छै सखि ओकरमे बहुते विटामिन बहुते फायदेमन्द होवै छै स्वास्थ्यके लिए
जे नहि तऽ कहीं मिले तऽ हमहूँ अपन मम्मीेके मुनगाके पत्ता खाइ ले जरूर बोलब
हँ सखी खिलाव देखह जरूरे फायदा समझमे आबै छै
हँ ओना फायदा छै तऽ सबके ई तऽ चीज खाइ के रहै के छै
हँ सखी बहुते नीक फायदा करै छै बहुते आओर सखी कार्या के काज सब कैसन करै चलै छै
कार्या के काज तऽ सभ नीक चलै छै बड़ी ढंग के काज छै कार्या इ ए के काज छै की आराम से घर बैठे आदमी काज लेटा के कर लेबै छै कनि समय नि- -काल के
हाँ सखी जे फालतू के आदमी एने ओने बात करके टाइम बितावै छै से यदि दू जड़ी एकरे मे काज कर लेवै छै तऽ दू पैसा आबै के भी रहै छै मन भी लगै छै आ- -दमी के
जे जे बात नहि छै सखी तनी दू जाइ छै तऽ तनि कुछ कुछ काम निपटाय के बड़ी मदद हो जाइ छै
हँ सखी ठीक हइ सखी जदि हमरा के एगो काज है तऽ हम करब थोड़ा- -देर बाद करब ठीक सखी ठीक नमस्ते सखी